हेलो
ई कह ज छी
हॅं बाजू कि हाल चाल छै
सब ठीक छी अहाँ बडैए
हँ हमू नीके छी कतय गेऽल छलीयैया अहाँके फुआ अइ ठाम कुछ छलै या सुनलियैया
ब न सुनाइ देत य कि कहै छी
कहलिय अहाँके रिलेशन मे कतहु कुछो छलै की कोइ फंशन भोज भात खाय गेल छलियए
ह बीच मे रहलै लेकिन
और भऽने गेल छलियै
न
कीटया भोज खेनाइ खेनाइ अहाँके पसन्द नहि छै की
पसन्द छथि लेकिन टाइम न मिल पड़ै त नहि गेलियै
हँ सुनने छलियै कि कुछ छै उ नीक भोज भात छलैया पता नै अहाँ किया ने गेलियैया
हँ ओ तऽ क काम रहै छै ने तऽ ऑफिस मे काम रहै छै स्कुल के प्रोजेक्ट रहै छै एहि चलते नहि गेली
अच्छा
हँ बतिया खाना पीना होय गेलै यहाँ के
हँ खाना पीना तऽ भइये गेलैहैं
कि खलीयै है
हम खेली रोटी सब्जी दही आलू के भुजिया छेल्ले से खेलियै
य तऽ हूँ जय जय होइ गेल हभै अहाँ
जै जै की हेबै
नहि इतना मे सम्पूर्ण भौजलव लै छै ने
हँ
तऽ अहाँ के धिया पुता की करै छै
धिया पुता तऽ अखने सुतलै ह बड बदमाशी करै छै सु पहिले सुतै के एक बजे तऽ सुतै छी तीन बजे
अच्छा होइ छै इतना उतना
हँ
आ ओर कोन क्लास मे पढ़े छी अहाँ के धीया
पढ़ै छै अभी तऽ नर्सरीे मे छै अभी तऽ छोट बच्चा छै
औ ते चलते होब गेल छै
भऽ गेल छै चारि साल के
चारि साल के भऽ गेल छै
हू
हँ ई त छै
ह अहाँके कथी के ऑफिस चलबे छीियै
हमर तऑफस चलै छै किताब उतााब के लाइब्रेरी उब्रेरी के
अच्छा लाइब्रेरी खोलले छियै हहाँ
बे
कथिी कथी के किताब रखै छी
हम कथ कथ किताब सारा पढ़न तरीके के कितना किताब हो सारा सरकारी किताब
हमरा पढ़य लायक छै कोनो किताब ओहिमे
ह होयी कोतन आ देे देन अनकीत
हँ ए रहै तऽ दुपहरिया मे कनि टाइम पास भऽ जेतै पढ़ला से
हू हू ईहो बात सह कहै छी
ओहि किताब हेते हमर लागक तऽ अहाँ कहब त हम किनबै
हँ पैसा भेज देम हम घरे भेजाई देबाँ
पैसा देबै तब अहाँ देबै
ह बिना विषय कहाँ काम होइ छै सब
अहँ तऽ पूंजी लगेने छीयैएहिके लेल से कहऽ चाहै छी
आ पल चीत सबके उधारे बँटबै छै तऽ लुटाइए जबै
हम सबके बटेलए अहाँके कहाँ कहै छी हम तऽ अपन बात केलिय ह
ऐसे ही कही कह सब अपने अपने कहै कहै छै सब ले ले छै की करबै लेकिन अब धंधा मे हिस्सेदारी नहि चलै छै
हँ से तऽ हमहाँ ठीक बजलियै त न भै घास दोस्ती करतै तऽ खेतै क घोड़ा
ख हँ
हँ से कहावत छै घोड़ा अगर घास दोस्ती कऽ लेतै तऽ ओ खेतै की
हँ तऽ खूब साायड माज छै
ह सुनने छलियै कियकि हमहुँ हमरो कोनो कह नहि छलै ई बात
अच्छा अच्छा
अहाँके मम्मी सब ठीक छथिन पपापा सब
ह सब ठीक छथिन
मम्मी की कऽ रहल छथिन
मम्मी खाना बनाय के सुल होय छै अहाँ बतेयऔ
हम की बताब हमूँ सब खाना पीना खाके बच्चा सुतेली एखन
अच्छा आहु सब म्गलमेय छी ने
आम सबके बिजनेस करे छलियै से छोड़ देलियै की आब तऽ सीजन खतम भऽ गेलै
हँ आम सभ सीजन खतम होइ छैऽ आम न बेचै छै आम सतरा सब बेचेछी
ह उएह तऽ कहली कि अहाँ बतेने छलियै कि हम फल सब केबिजनेस करै छियै
हँ हँ तबब सीजन खतम हो जाइ छै तऽ कमो ने खतम हो जाइ छै
हमरा गाछी मे त अखन छै आ लेबे तऽ कहियौत हम तोर ब देबे
त न पड़ै छै ओलटर एरिया होइ छै
ई भए गेलै दूर पड़े छै तब तऽ गाड़ी के सुविधा छै सब जगह
फिर ट्रानंसपोर्टेशन मे दूर आबैमे लाग जेतै क
ओत कमे कऽ काँ पैसा देबै हमरा
ठीक छै हम सोचबै त अहाँ के ले जेबै अह तोड़ के रखियौ हम भेजबै आदमी के
आम तोड़बाक रखु कि अहाँ जे खेने थिए से तोड़बबे
त अहे त अपने कहली ह की तोरवा देबै
नहि हम चलब अहाँके आदमी एथिन तऽ हम चलब
अहाँ जाइ छीए गाछी मे
हँ तऽ हम किया नहि ज जेबै गाछी वृक्षी रोपने छियै तऽ हम नहि जेबह
अहां रुपने छी की आहाँ के पाप जी
नहि यौ हम अपन गाछ रोपने छी तऽ
तऽ अहाँके कितना उम्र भेलै
चारि चारि ठाम हम गाछ लगेने छिय गाछी एगोमे तऽ खाली कलकतिेयाछै एगो में खाली मालदाहे छै एगो में खाली किशनभोगे छै सेबो बेचैछी छै
अच्छा बड़ा नीक नीक कम लगले छियै अह तऽ
हँ हम लगबै छीियै तऽ नीके लगबे छीियै नहि त हम नहि लगबै छीियै
आ हँ ओरे कीरा उरा मिली
हँ केरो छै हमर सबके गाछ अबै छै पैकार सब लऽ जाइ छै कियकि ओते हमस खााय नहि छियै केरा
अ केना के पसन्द छै
इ्छा ह जेे कहबै खूब लगातार खाउ से नहि खाइ छै कु कुछु दिन पर भऽ जाइ है तऽ मन करे
ह इहो ठीके कहै छिए ल त अनुमान कर के
ओहि तीमन तरकारी यहाँ रोज खेबै तऽ मोन पर नै चढ़त कुछु दिन भऽ जायत तब अहाँ के मन करत कि हँ बड दिन भ गेल ई तरकारी बनाउ ई तीमन बनाओ
हँ इहो बात सही कहै छी
ह्म आरो तऽ है लेकिन आरो मे से अभी पानि चुवइ छै
अच्छा तऽ ओकरा ठीक काहे ने करबै छियै तऽ
ठीक करबै करै वाला आदमी के कहने छियै लेकिन ओ आदमी के ओहि गारे बथान ने छै सुनबे नहि करै
जी ह जा हँ होइ छै कोइ कोइ
तह घिचाय हइ घिचाय है या पूरा तोड़ि देबै या पूरा पानी निकलि जेतै तब ओ कुछ हेतै
हँ हँ अँहा ढेर मजाक करै छिए
की बजलिय
कहै छी अहाँके यहाँ भी वाशिंग मशीन छै का
हँ वॉशिंग मशीन छै काल्हिऐ तऽ कपड़ा खिचने छली रोज नहि फीचै छी हँ यौ दुनू पैर धक उपर चढ़ि जाइ छी
अच्छा हँ आओर बतैइए
अ एहो स चेल जेते कि
कैसे कैसे चलाबै छी यहाँ अथी अथी वाशिंग मशीन
ओकर स्विच टीप दय छियै दुनू प्यार धऽक ओहि पर खड़ा भ जाय छियै
पैर ध के खरा अच्छा अच्छा तऽ पैरो के डोल्बै होइबे
नइ ढक्कन पर स रहै छै अंन्दर मे कपड़ा रहै छै कोनो हम पैर अन्दर थोड़ी जाय है
अच्छा अच्छा तऽ अहाँके टीन के घर छै की ईंटा के
हमर करकट के घर छै
जे बहुत दुःखत बात बा हमनियो के तऽ हमनियो के भय पले के गड़बा
नइ तऽ दुःख के बात के कोन बात छै कर्कट के घर कोनो खराब होइ छै
टीन घरमे गर्मी गर्मी बहुत ने पड़ै छै
बरै छी तऽ हमसब अथी देने छियै न ऊपर स ओइप पर खपड़ा रखवा देने छिय कि कम गर्मी पड़तै
लेकिन आ अपहो सबके खूब दुःख ह ब
बड ठंडा लगै छै घर बुझबै तऽ ठंडे ठंडे रहे छै
ठण्डे ठंडे रहै छै घर
ह
हँ त अहाँके ठीक अहाँ के घर मे टी वी त चलते होइ
हँ टी बी चलै छै
अछ अहाँ बजियौ कुछु अहाँ कछुना चाहै छी
आहाँ के की सब चलै छै
बेचैन सब छै
चलै छौ आहां गीर आहां गीर केना गेलिए सुनलीय चोट लगा लेने छीय आहां
हँ उ टायरबा कनि छिहुल गेली तऽ हम घसटा गेली
ककरो देखऽ लगली ताकऽ लगलिय की कोनो केे
नइ नइ नइ कादो मे पितर र छै ना रोड पे पानी रहै छै बगल मे
अब त सुनलिए एनिउनि कोनो छले ताकऽ लगल ई ध्यान अथी भऽ गेलै बस गाड़ी स्लीप क गएल
ज नइ नइ ऐसन ना अहाँके के कहि देलक अइ
सुनलियै हम इएह सच छै
अच्छा अच्छा अहूं के औरि हल्ला हो गेल छै कई बात
हँ हम कहलिए के छै केकरा दिस केना क देखलखिन कि गिरीए गेलखिन
हँ हँ ठीक ठीक
ओ अइसँ पुछलिय
हँ देखक अमधूर के भी सीजन आगेल छै ने
अमरूद तऽ बड फड़ल छै हमरा अथी मे अंगना मे
हँ ओइ दिन वह हम देखले रहथिन कि
आंय लतामो कहल जाइ छैै एकरा बुझै छीयै लताम
हँ ओइ दिन वा देखली कि स्टेटस लगैले छथिन
अच्छा स्टेटस कहाँ लागल छलै अमजब कि
ओइ दिन मे अपनेके सथ